ख रहू खुश रहू बढ़िआँ बढ़िआँ छै बढ़िआँ छै अपन कहियौ
अपनो मस्त चाय पानि भऽ गेलै
हँ चाय भेलै है दोसर दोसर बेर आब फेर एक बेेर मोन कऽ रहले चाय पीबी भ बनबे ल विदा भेलो हेँ
अच्छा अपने बनबैत छियै भौजीने बना कऽ दै छथि
अ भौजी तऽ बनबै छी कखनो काल तऽ हुनकासँ अपनो हाथसँ चाय बनबैके मोन करैत रहै छै ओकर स्वाद अलग लगै छै
हँ हुनका हुनका एते नीके नहि आबैत हेतन
नहि नहि ओ अपना हिसाबसँ बनेलक हँ अपना हिसाब से बनेलहुं हँ हँ ह से बला बात
अपन टेस्ट परे पता चलि गेलखिन
हँ ककर नीक भेलै सेहो रहैत छै ने
हँ हँ छैहे छैेहे कि मेन से त न करै छी बहुत बहुत पीबै छथिन की अहिंटा पीबै छीयै
नहि से पिबै जरूर छै पिनाइमे चाय नहि छोड़ै छै
अच्छा से
ओ तऽ पाँचो बेर पी लेने हेतै अते कालमे
अच्छा एतेक पीबके शौकीन छथिन
हमरासँ बेसी पीबै छै वएह
हँ हँ
आ नहि नहि ओ हो हमरा तऽ हम उठै छियै तै तऽ ओ एक बेर पिलेने रहै छै
अच्छा
हह सुति कऽ उठे छी तऽ ओ एक बेर पी लेने रहे छै
ह बाह बाह
हँ आ तखन उठलहुँ तऽ फेर ताहि केँ बाद ओ अपनो लेलथि हमरो देलथि
हँ
दूहो गेलोह ओ तकर बाद फेर थोड़े देर बाद ब्रश त्रश केलाके बाद फेर एक एक बेर तीन बेर तऽ फिक्स भऽ गेलै दू बेर हमर एक बेर ओकर
हँ मतलब ओहिसँ गर्मी या ठंडा से कोनो नहि ठंडा मे तहन तऽ आओर दैत हेबै आओर चाय पीबैत हेबै
तऽ ठण्ढा होय गर्मी होय चाय ओतबा बेर पीबै छियै टाइममे नहि रहै छै ने टाइम तऽ ओतबे छै ने ठण्डा रहै या गर्मी रहै टाइम तऽ ओतबे छै जे काजो धन्धा करयके रहै छै ने हँ
आ साँझमे कए बेर दू बेर की एके बेर
साँझमेएक दू बेर पीलहुँ
दू बेर पी
हँ सझमे द दुबर हँ ह ह ह
ललका चाय पीबै छियै
ललका हमरा ओना कागजी नेबो जे गाँंववला नेबो रहै छले से वला नीक लगैया
ह
ई नेबोमे अथी नहि रहै छै ने खुशबू नहि रहै छै गमकेैत नहि रहै छै हँ गाँववाला कागजी नेबो जका गमकई थोरि छै
हँ बड़ा नीक लागैत रहै छै गामवला मे कते बहु बहुत नीक रहत आ तऽ सब जादा तऽ आदमी तऽ आब काइटे दै छै एहि दुआरे जे लोक तोड़ि नहि लियै
हँ अहा दमकैत रहै छै गाँवला ने एत त गाममे खुशबू कहाँ रहतौ ओते ई हाइब्रिज वला नेबो होइ छै ने
हूं से तऽ छैहे
बाजारमे जे रहै छै ओ हाइब्रिडवला नेबो रहैत छै ओ कोनो अथीवला नेबो थोड़े छियै तऽ ओत खुशबू कहाँ रहै छै ओहिमे
हं आब बौआ सबके स्कुल खुलि गेलै कि ने
खुजले या तऽ एकटा गेले आ एकटा के छु ट्टी छै आ पता नहि कथी के छुट्टी छै एकटा बड़की के
अच्छा अच्छा अच्छा
ओकरा मैसेज एल रहै स्कूल स जे सिर्फ दसवीं आ बारहवीं के बच्चा एते आ बांकी सब के छुटी छैै
ह उएह इसकुलमे करेलकै एडमिशन
हँ हँ हँ आ छोटकी जे छै ओकर तऽ खुजल छै तऽ ओ गेल छलए गेलै अखन ओकरो तऽ एके बजे तक रहै छियै एखन ऑ आहां लग हँ गर्मी एतक लगैया ओ तेरह तारीख तक छै एक बजे तक तैके बाद पेपरे शुरू भऽ जेतै तऽ ओ त आओर कम भऽ जेतै सात बजे
अच्छा सात बजेसँ एक बजे नजदीक छै कि दूर
नहि अबैत छै तोरा ढ़ाइ तीन किलोमीटर हेतै वैसे वला अबैत छै
अच्छा अच्छा अच्छा
हँ हँ इसकुले के गाड़ियो अबै छै ल जाइ छै
हँ ह तऽ ठीके छै
ह
हं तहन नाश्तो पानी नहि भेलैह तहन नाश्तो पानी नहि भेल हेतै
ह बौआ सब गेलौ इसकुल
हँ बौआ सब त गेलै स्कूल इ सब ते साढ़े ए पौने एगारह बजे तक आबि जाय छै
अच्छा अबैए अबैएवला हेतै तहन
हं हँ एखन छै तैयो एक घण्टा
अ अच्छा दुनू एके सङ्गे आबि गेल
हँ हँ दुनू एक के स घंटी बाजल छुट्टी के हम सीढ़ी पर ल के आबि गेलहुं आवाज तुरन्ते सुनाइ छै बगले मे छै
है
हँ बगले में छै बस जहन सुनायल घंटी बाजय के बाय त कोनो दिन की कहै छै टिफिन बलाबय मे ले लेट भऽ गेल तऽ लंच टाइम मे टिफिन मे पहुँचा देलहुँ हूं एकदम बगले में छै सिढ़ी स उतरू बस भऽ गेलै
अच्छा अच्छा घ मने घण्टिओके आवाज आबि जाइत छै
हँ अधधंटी के अवाज क हम पूरा देखैत रहे छीयै खिड़की स जे खाना खेलकै कि पढ़ाई करे छै खेला करै छै
अच्छा अच्छा अच्छा ओकर अच्छा ओकर क्लास रूम अ एके रंग एके संग छै बगले मे
सामने मे एकदम सामने मे खिड़की सब ओकर गेट छलै बहुत दूर मगर की कहे छै ओकर स्कूल के खिड़की जे छै ने से बंद छलै लोहा लगेने छलै तऽ ताहि दुआरे हम ओ दोसर स्कुल मे एडमिशन करेने छी ओ स्कुल के फीस खुबे ज्यदा लै छले बहुत ज्यदा लै छलेय अखरै छले जे पढ़ाई किछु नहि आ फीस सेहो लेया
हँ लूटैत छै तऽ
हँ हँ तऽ फेर की कहै छै ई स्कूल में पता चलल जे पचीस हजार रुपया एडमिशन फीस खाली
ह स्कूल सब तऽ एहनय लै छै पाइ की करबै
ह तऽ की कहै छै तऽ फेर ई बगले वला मे आ दुनू बहिन के तऽ सत्रह हजार मे दुनू बहिनक के भऽ गेलै एडमिशन
अच्छा अच्छा
हँ सस्ते मे भऽ गेल आ साढ़े आठे सए रुपआ महीना
अ ताँ तऽ ठीक छौ ई त ठीक छौ ह ई तऽ ठीक छौ महीना वाला
हँ कहली की ई ई एहिमे एक क्लास तक पढ़बे छी एक दू क्लास तक ताहि के बाद कनी पैघ भऽ जेते तहन दोसर दोसर स्कूल में देबै सेहे की कि कनि पैग भेला बाद देबै हँ ह छै हय कि अखन अखन ओकरा बैसाबहे मे आर अथिए कराबऽ मे
हँ हँ अरे गाँवमे ने कहै छलै डटिया जेते बच्चा के डटियाबै छै तखन स्कुल जाइ छै से भेलै ने
हँ आ अरे एकरे अते टा के छै रोसन चचाके बेटी से छै की कहै छै ओकरा नहि लिखल अआ ई आबै छै आ हमर छोटकी हम कहबै मतलब एक हिसाब स शीख गेलय यै
हँ हँ किए नहि सिखतै घरोपर सिखेबहै तऽ किया न सिखतै
आगनबाड़ी मे पढ़ त रहत ने के
आ ई विवेकके
ओ ओ ओ तऽ की कहै छै एखन कहाँ एलखिन हेँ ओ छथिन अ पोखरौनी सासुरमे ह ह अ गर्मीए छुट्टीमे गेल रहथिन जायनगर जयनगर के बाद की कहै छै गेलखिन हे अ ह पोखरौनी आ पोखरौनीमे आब छथिन आ जहिया एथिन
अच्छा तऽ स्कूल तऽ खूजि गेलै ओकर न
हाइ स्कूल खुल गेलै मगर एलखिन नहि
अच्छा अच्छा ओकर स्कूल कहै छै दूर छै
नहि जेना बड़की बेटी हमर उएहमे पढ़ै छलै न की कहै छै नजदीके में छै ओहो नजदीके में छै ज्यदा दूर नहि छै आ हँ हँ नजदीके छै मतलब अ कहै छै की ज्यदा मतलब एके बहुते कमे दूर छै जयनगर सँ हँ हँ हँ अपने छोड़बियौ अ ज जयनगरसँ अपन घर मतलब अपन घर से लऽ के स्कूलो ओतेक दूर ने ओह से नजदीके
त तहन एसय अरे मोटा मोटी अपने छोड़ि अबियौ तऽ सभसँ नीक छै
हँ अपने ओहो स्कूल हँ हँ तऽ ओहो इसकुल नजदीके छै तऽ उएहमे बड़की पहिले छलै तऽ बड़की छलै तऽ आब हमरा छोटकियोके बहुत शैतानी करैत छलै आर सेहो आर की कहे छै जरूरतो छलैह तऽ नहि गेलख तहन तऽ उएह मे रह दैतियै मगर ई खिड़की खोलि देलक ने तऽ कमेमे निपै अथियो भऽ गेल दुनूके आ हँ आब ओ झूठू मूठ के एल के जी यू के जी नर्सरी ले पच्चीस हजार तीस हजार भेज हँ हँ कोनो फाय आ पच्चीस हजार एडमिशन पाँच छ हजार के बुक आर पाँच छ हजार के ड्रेस मतलब पैंतीस हजार तक
अगर ओ जखन कनि बच्चा जखन दूसरा ए्जम चलि जाइ छै तऽ कनि इसकुलमे पढ़ेलक तऽ समझबो कयेलक तऽ तहन जे पाइयो लगैत छै ने समझै छै तऽ तऽ बुझैत छै चल भाइ पाइ ऊपर भऽ रहल अइ आब एखन जे छोटकी छै ओ कतौ खेलेबे करते चाहे ओकरा अ बड़का स्कूल मे ल यौ या छोटका मिलो ज ओ खेलेबे करते अब खेल खेल ताहि लै ओकरा हम पचास हजार रूपया लिये ई तऽ भेलै बेबकुफी छोट की पड़तै एन खेलेबे खेला आधा टाइम तऽ खेलेत ओ
खेलाइते खेलाइते ओर पढ़ाइये होइ छै उह
हँ हँ हँ तऽ ओकरा ओहिए किलो प झूठोके पचास हजार किया खर्च करतै
ह ठीक आबे छी मैम आबे छी घर मे लग अहिया महिना से बर बदमाशी करै छलै कनि ओरल तोकनि ईहे बनाई तब बजना ई सब
हँ ओ तऽ ओ तऽ भऽ जाइ छै जे केओ आयल जे पढ़बै लऽ अबै छै घर पर तऽ ओकर कनी अलग बात रहै छै छै ने समझलक ओकरा समझलक लोक
एक लाइन लिखत आ ताहिके बाद तकिया पर जाके सुति रहत मै थक गयी ओकराखस हँ ओकरा मैम के कहै छै मैं थक गई ब मैं नही लिखूंगी हँ ओ एक लाइन लिखते फेर मैम के बजा क राखि दै छै फेर कहते मैम आप लिखो में नही लिखूंगी अहाँ लिखू हँ अहाँ लिखू हम नहि लिखब आ की कहै छै ताहिके बाद ह ताहिके बाद फेर सएह सब करैत करैत एकर घंटा मगर दै छै समय दय छै मैम ई नहि छै नहि समय दै छै डेढ़ो घंटा दऽ दै छै
बच्चा आइ काल्हिके बच्चा तेज होइ छै जे कहैत छै पाइ पाइयो हम दियै पढ़बो हम करी से केना हेतै पाइ हम दै छी तऽ पढ़तैो ने काजो करतै ने मैडम ने
हँ हँ तऽ डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा तैयो दै छै समय दय छै आ की कहे छै हि के बाद ओ वला लिखायत तऽ ताहिके बाद कहत आब हम तऽ अथी थाकेलहु हेँ आब हमरा पढ़यवला दिअ फेर पढ़त तऽ पढ़ऽ वला मे मतलब एनाहिते करैत करैत तैयो केलकै या बहुत हँ छोटका छोटका पाय तऽ पन्द्रह सए ल य
अच्छा अच्छा हँ हँ घर प दौड़ एक घण्टा डेढ़ घण्टा देतै तऽ केना नहि लेतै डेढ़ घं टा तोरा देलकौ तऽ बुझिन जे मोटा मोटी ओकर दू घंटा खराब भऽ गेलै
हँ छैहे की एनाइ जेनाइ सबटा चीज
तै ने आब दू घंटामे अगर पन्द्रह सए रुपैआ नहि भेलै ओकरा
ह पन्द्रहो पन्द्रह सौ बर्चियै के लैय पन्द्रह स छोटकियो के दुनू के पह पन्द्रह सौ लैया अपन ह न नहि दू दू हजार तीन तीन हजार कहै छै छले त ई तऽ मिल टेन्सन हम तऽ बुझे छीय सस्ते मे मिल कियाकि ओहि से कम के कियो नहि पढ़ा रहल छै
नहि नहि नहि नहि नहि दै छै द ठ हममे जे इएह सब जगह ततेक महगा भऽ गेल छै जे की करतै
हँ तऽ पढ़बे छै एकटा छै बड़की के छै से इसकुले के मैम छै तऽ ओ पढ़बै छै अपन अपन हँ आ छोटकी के छै ईस्कुल के मैम न छै ओ पढ़ाई विद्यार्थी छै अपन पढ़ाई लिखाई करे छै तऽ अपन एक दू गो ट्यूशन धेने छै
अच्छा अलग अलग सब दखखने छि दुनूके
हँ ओ ओकरे कहलियै बड़किएके मैमके जे की कहै छै ओरे पढ़ा दियौ हम देब अहाँके पच्चीस सए मे दुनू के पढ़ा दियौ तऽ की ओ कहलक ठीक छै पढ़ा तऽ देब मगर हम एक्के घण्टा समय दब बड़कि वाली जे एक बजे आयत तऽ दू बजे ओ तुरन्त उठि जायत एक मिनट एकस्ट्रा ने दैओ छै हँ तऽ उ उ एक घंटा मे ई एक त हमर बड़कि आ छोटकि दुनू झाओ झाड़मे लागि जेतै एक घंटा चलि जेतै हँ तऽ तऽ पच्चीस हँ पच्चीस